हेलो हँ गय बहुत प्रॉब्लम आबि रहल छै आवाज मे।
जा आ तोहर आवाज हमरा आबै रहौ।
हँ एहीना दीदीके केलियै एकबेर तऽ ओकर बाद भए गेलै बाते नहि भए सकलै।
जा। दीदीके पूरा भेलै अथी सब
आइ सुधासँ बात केलियै साँझमे। ह कहलकै दीदी देखथुन ने हेतै तऽ काल्हि जेबनि हम सभ जनकपुर घुमय लए।
अच्छा कै्लका छै बनल।
हूँ भानुओ जेतै।
ओ आब फाइनल भए गेलै ओकरो?
हँ ओकरा मोन रहै जे सूट पहिरी कहलक देखथुन न माँ के कहलियै जे माँ सूटे पिनहलियेन त माँ नै किछो बाजले।
ओ।
तऽ ओकरा रहै जे दीदी सिफारिश करय लेकिन हमरा तामे नटबर के दू बेर फोन आबैत रहै।
हाँ
हम कहलियै अच्छा बादमे हम करब तऽ ओ रोटी बनबै रहै
अच्छा
फोन काटि देलियै, नेटवर्क रहै। आब फोल्डिंग खटिया की नहि, एकटा नीचा मे सुतै छै। से ने
हँ
तऽ कहलकै मम्मी ग ओहो किनै छै खटिया तऽ कहलियै जो कीनलिह तऽ ओए मार्केट गेलै रहै ने
हँ
वीडियो कॉल पर देखबै रहय
हाँ
खटिया दू हजारमे देे रहे
अरे बा
डिमांड छै एकटा खटियाके तीन टा किताब किनतै तीन हजारके किताब छै हाँ तऽ अहि महीनामे हँ बाबा दै छौ आठ हजार तऽ एक हजार तुहुँ देबही
अच्छा
आ तब ई पाँंच हजार किताब के खटिया के अलग छै
ह एहा तऽ होइ छै बाल बच्चा
हू
हमरो मम्मीे दीदी कहलियै कि जे काइल्ह मम्मी एतै ने तऽ फेर मम्मी खरीदेबै कहलकै आब की लेबही के आब एते चीज जे लेली कहलियै एखनो ढेरिक चीज छै कहलकै आब तोरा कश्मीरी अथी पर एतौ कोन पर नजर कहलियै हँ तऽ कहलकै हमरे ने कहती हम तऽ दियाबै रहियौ तऽ कहलियै नहि तोरासँ कते लेबो आब नहि लेबो आ मम्मी एतै तब लेबै कलके मम्मी दइए देतौ हँ काइल एतै
तऽ मम्मी काइल ओते रहतौ की काइल्हे चलि जेबही
काइल्हे दहे दू सवा दू बजे हमरा तऽ लागै छै एक सँ दू घ घंटा एत रहतै समय बीत जेतै एक घंटा स्टेशनो पर नहि जाय पड़तै बाबा अपन पंचवटी चौक सँ ईधर फोन वाला दुकान छै ने ते सीधे मुड़ि जेबी तकर बाद दायाँ-बायाँ दायाँ एना के कऽ रास्ता छै तऽ ट्यूशन भी।
तऽ
रोसेद
ओतसँ तऽ बड़की मौसी नजदीके छौ
ओतऽ एतयसँ कहाँ छै, शायद ओ कचहरी ढाल लग छै, कोर्ट तरफ।
हँ हँ, ओहो पंचवटीमे नहि पढ़ै छै। मौसीयो सब के मोहल्ला पंचवटीये मे पड़ै छै किया तऽ हमहूँ जे रहै रहियै तऽ कनिये पटरी बुल केऽ जाइ रहियै तऽ उम्हर मिलै रहै मौसीक घर मतलब पाँच घर सात घर बाद
हँ
तऽ हमहूं सब रहियै पंचवटीएमे मौसियो पंचवटीएमे आबै छै।
ओ नहि ऊ हम तऽ कचहरी ढाला दिय जानै छियै किएकि ओ मौसी के घर से कुछ दूरी पर हं निकलै के बाद ने अथी आबि जेतौ कोर्ट आबि जेतौ कोर्ट से आगाॅं संजय गांधी पार्क आबै छै
ओ तऽ बहुत उम्हर चलि जाइ छै लेकिन इम्हर विश्वकर्मे ढाला के जस्ट एहि पार मे छै।
ओ से हमरा एते एतयसे नहि गेल छियै लेकिन।
अंओ
तोहर छोटकी दीदी के डेरा जतय छौ ने ओतय से नजदीक छै।
हँ ओहिठाम सँ नजदीक छै तऽ ओकरे दुनू के बीच मे हमर डेरा रहै एम्हर छोटकी दी के रहै ओम्हर मौसी के रहै अइ बीच मे
ओ हँ। आइ गेलियै तनू दी के डेरा पर दीदी के आइब्रो बनबै के रहै तऽ गेलियै तऽ ओतौ भेँट घाँट भेलै गपशप भेलै माजा लए के गेलियै दीदी कहलकै किछो तुहू और बेबी करबै ले कहलियै हमरा तऽ मोन करै छौ बाल कटबाबेके औरो कनिटा स्ट्रेट कए दैतही तऽ फेर त आइ साँझ भए गेलै रहै बहुत फेर आबैयो के रहतियै तऽ कहलियै आइ छोड़ि दीही दोसरे बेर कहियो एबौ ने तब कै दिहें, कहलकै ठीके छय।
हूं त अखने ने करवै लेतहि ज ओत जेतहि तऽ
हे गे इ गर्मी मे जे अथी रहै छय ने केश मोरियाबयके आदत छैय ने तऽ भेल जे नहि करबाबी ठीके छय ने पैसा बर्बाद भए जेतै एना मे त तैं नहि करबेलियै कम स कम अधो त पैसा दियै पड़तीयै ने
अच्छा
ओकरो न बिजली बिल आ तकर बाद क्रीम त्रीम जे केशमे लगेतै तऽ ओकर तऽ लागतै न।
हँ
तें खातिर आइब्रो सब तऽ चलै भाइ धागा टा के य दिक्कत छय।
हँ
तकर ओते नहि छय।
ओ जानै छी ओ जकरा ओंइठा भोज खाय ले गेलियो रहै एहन ओकर बिट्टू बाबू के कनिया छय जे अ अपन ननद एलैयै ओकर मनु छोटकी पडडि में रहै छय बड़ से बुझी जे ओ मनु हम